नमस्कार नमस्कार सभ ठीक छै ने?
हँ सब ठीक छै।
बहुत दिन बाद गप भइ रहल छै।
हँ
आ हाल चाल सुनाइ।
आप सुन आप सुनाई का हाल चाल
हम तो ठीक छै कल्हि हम बाजार गेल छलुं ओतय किछु युवासभक बातचीत सुनलहुँ ओसभ रोजगार आ बेरोजगारी विषयपर चर्चा करैत छलए तखन हमरा एहि विषयपर अहाँसँ गप करबाक मन भेल। हलो।
हां ई विषय वास्तव मे बहुत महत्वपूर्ण छै, अ आय-काल्हि लगभग हर घर मे कोनो ने कोनो युवा रोजगारक चिन्ता करे देखे पड़ैत छै।
बिलकुल पढ़ाई पर पढ़ाई पूरा कयला के बाद बहुत युवा सब नौकरीक तलाशमे रहैत छथि, मुद्दा अवसर सभी सीमित होयबाक कारण कठिनाइ होएत छै।
सही कहलियै विशेष रूप सम ए जखन प्रतियोगिता बहुत बढ़ि जाएत छै, तखन एकटा पद लेल हजार आवेदन आबैत छै, एहि उत्तम चयन पक्रिया ओआउर कट दिन भऽ जाई छै।
कल्हि एक युवक कहैत छले जे ओ स्नातक पूरा कैने छथिन मुदा एखन धरि स्थायी रोजगार नहि भेटैत अछि हुनकर चिन्ता सुनि कऽ हम सोचे लगलु
हां एहन स्थिति बहुत लोकक संग छै, शिक्षा प्राप्त करबाक बाद लोक आशा करते छै जे जल्दी रोजगार भेटेैत मुदा वास्तविकता कटि खूबे अलग होएत छै।
हमरा लगै छै जे बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नै छै, एकर मानसिक प्रभाव सेहो पड़ैत छै।
बिलकुल जखन युवा बहुत प्रयास करैत छथि आ परिणाम नहि भटैत छै, तखन निराशा उत्पन्न भए सकैत छै, एहि कारण मान मानसिक दृढ़ता सेहो जरूरी छै।
हमरा एक बात बुझाएत छै जे आब केवल डिग्री पर्याप्त नहि रहल, कौशलक महत्व बहुत बढ़ि गेल छै।
हाँ ई बिलकुल सही बात छै आय-काल्हि कम्पनिया केवल प्रमाण पत्र नहि बल्कि व्यापारिक ज्ञान ओ कौशल पर सेहो ध्यान दैत छथि।
कम्प्यूटर ज्ञान संचार कौशल आ तकनीकी दक्षता आब बहुत क्षेत्रमे आवश्यक मा मानल जाएत छै।
सही कहलिये जतेक व्यक्ति अपन क्षमता विकसित करैत छथि, हुनका लेल अवसरक सम्भावना ओतेक बढ़ैत छै।
हाँ मुद्दा गामक युवा सब लेल कतेको बेर संसाधनक कमी सेहो चुनौती बनि जाएत छै।
हाँ ई बात सत्य छै शहरक तुलना मे कम मे पति प्रतिक्षण और मार्गदर्शन अव अवसर कम बतैत छै।
हाँ कल्हि हम एक शिक्षक से गप्प करै छलु ओ कहै छला जे युवा सब के केवल नौकरी खोजबाक बदला रोजगारक विभिन्न विकल्प बारे मे सेहो सोचबाक चाही।
हाँ स्वरोजगार सेहो एकटा महत्वपूर्ण विकल्प छै, छोटा व्यवसाय खेती संग जुड़ल नव प्रयोग आ अन्य कार्य सेहो रोजगारक ए स्रोत बनि सकैत छै।
बिलकुल हमरा लगैत छै जे आब समय बदलि रहल छै, पहिने लोक केवल सरकारी नौकरी बारेमे सोचैत छल, मुदा आब निजी क्षेत्र मे सेहो अवसर बढ़ि रहल छै।
बिलकुल यदापि सरकारी नौकरीक अ आकर्षण एखनो बहुत छै, मुदा निजी क्षेत्र, उद्योग आ सेवा क्षेत्र मे सेहो कतेको सम्भावना मौजूद छै।
बिलकुल मुद्दा प्रतियोगी परीक्षा सबक तैयारी करेनिहार युवा सबक संघर्ष सेहो कम नै छै।
हाँ बहुत छात्र वर्षो धरि तैयारी करैत छथि, एहि दौरान धैर्य आ अनुशासन बनौने रखब बहुत जरूरी होएत छै।
बिलकुल कल्हि एक छात्र कहैत छलै जे तैयारीक संग-संग आर्थिक दबाव सेहो रहैत छै, परिवारक अपेक्षा आ अपना अपन सपना दुनू के झुएल पड़ैत छै।
सही बात एहि कारण पारिवारिक सहजोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै।
हमरा लगैत छै जे माता-पिता के सेहो युवा सब पर अत्यधिक दबाव नहि देबाक चाही।
कुल पदोत्साहन न्याय जरूरी छै मुद्दा अनावश्यक दबाव संग स्थिति आओर कठिन भऽ सकैत छै।
हाँ अहाँके अनुसार बेरोजगारी के प्रमुख कारण की होय सकैत
हमरा अनुसार एक कारण जनसंख्या वृ द्धि सेहो छै। रोजगारक अ अपेक्षा काम खोनिजगर लोकक संख्या बेसी होएत जा रहल छै।
हां आ दोसर कारण तकनीकक तेजी से बदलैत स्वरूप सेहो भए सकैत छै।
सही कतेको पारम्परिक कार्य आब मशीन आ तकनीक द्वारा कयल जा रहल छै, एहि कारण नव कौशल सीखब आवश्यक भऽ गेल छै।
हमरा लगै छै जे शिक्षा प्रणाली मे सेहो व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बेसी ध्यान देबाक आवश्यक छै।
जी बिलकुल जो छात्र पढ़ाई स संग वास्तविक कार्यक अनुभूव प्राप्त करत तो रोजगार प्राप्त करने आसान भ सकैत छै।
बिलकुल कलहि हम एक उद्योगपति कर साक्षात्कार सुनलौ ओ कहैत छला जे कुशल कर्मचारीक माँग बहुत छै, मुदा उपयुक्त उम्मीदवार कम भेटैत अछि।
इ बात सोचबाक विषय छै, एकर अर्थ भेल जे कौशल विकास पर विशेष ध्यान देबाक जरूरत अछि।
बिलकुल जँ युवा सब सम समय रहैत अपन क्षमता बढ़ाउ बढ़ाबदी तऽ उ अवसर संख्या बढ़ि सकैत छै।
बिलकुल सिखबाक प्रक्रिया कभी समाप्ति नहि होएत छै।
हमरा एक बात आरो लगैत छै कतेको युवा केवल असफलता सँ घबरा जाएत छथि।
हँ मुदा असफलता जीवनक एक भाग छै सफल व्यक्तित जीवन देखल जाय तो आहो कतेको चुनौतीक सामना करने रहैत छथि।
सेहि केहलियौ प्रयास जारी रखनाइ सभसे महत्वपूर्ण बात छै।
बिलकुल जो व्यक्ति धैर्य राखत आ लगातार मेहनत करैत तो सफलता प्राप्त होयबाक संभावना बढ़त रहैत छै।
बिलकुल बिलकुल काल्ही एक प्रेरणादायक कथा सुनलो एक युवक बहुत बेर असफल भेला मुदा प्रयास नहि छोड़ला अन्तमे हुनका सफल भेटल।
एहन उदाहरण युवा सब लेल प्रणदायक होएत छै, इ सिख एं सिखबैत छै जे कठिन समय स्थायी नहि होएत छै।
बिलकुल हमरा लगैत छै जे सकारात्मक सोच सेहो बहुत जरूरी छै।
जी हँ सकारात्मक सोच व्यक्ति के चुनौतीपूर्ण समय मे मजबूत बनाबैत छै।
बिलकुल आ समयक सही उपयोग सेहो महत्वपूर्ण छै।
हेलो हेलो
हेलो
नेटवर्क नहि आब त का?
हँ आबता बोलो।
सच कहू तो बेरोजगारी एकटा गम्भीर विषय जरूर छै मुदा एकर समाधान लेल व्यक्तिगत प्रयास, शिक्षा आ कौशल विकास सभ आवश्यक छै।
सही कहलिए केवल समस्या पर चर्चा करब पर्याप्त नहि छै समाधानक दिशामे सेहो कदम बढ़ाबय पड़त।
हमरा लगैत छै जे युवा सभकेओ अपन रुचि अनुसार क्षेत्र चुनबाक चाही आ ओहिसमे निपुण बनबाक प्रयास करबाक चाही।
बिलकुल जखन व्यक्ति अपना क्षमता और रुचि अनुसार कार्य करैत छै तखन सफलता प्राप्त करबाक सम्भावना बढ़ैत छै।
आजुक चर्चासँ बहुत किछु सीखले लेल भेटल। बेरोजगारी विषय केवल नौकरी तक सीमित नहि छै बल्कि शिक्षा, कौशल, परिवार आ समाज सभसँ जुड़ल अछि।
हँ ई बहुत व्यापक विषय छै। जागरूकता, मेहनत और सही दिशा मे प्रयास संग स्थिति बेहतर हो सकैत छै।
बिलकुल बिलकुल आज हम और एकटा विषयमे चर्चा करय चाहैतनि तू एक कन फ्री छै ने?
हँ फ्री छीयऊ।
हेलो
हँ फ्री छीयै, बोलू
रुको आब हमर नेटवर्क डिस्टर्ब करै छै। हेलो
हूं हूं बोलो
और घरमे सब ठीक छै ने?
हँ सभ ठीक छै।
हेलो
हाॅं बोलो
हँ तो हम कहै छलि जे आज हम और एकटा विषय पर चर्चा करय चाहैत रहनी
हाॅं बोलो
आइ हम मेहनती मालकिन प्रेरणादायक कहानी सुनबय चाहैत छी।
जी अवश्य सुनाउ हमरा एहन कहानीसभ बहुत नीक लगैत अछि।
एक छोट गाममे घर नामक मालकी रहैत छल जे गाछ पौधा बहुत प्रेम करैत छल।
प्राकृतिक सेवा करनिहार व्यक्ति समाज लेल अमूल्य होइत अछि।
बिलकुल प्रत्येक एक व्यक्ति प्रत्येक भोर उठिके बगीचाक देखभाल करैत छल।
नियमित मेहनत सफलताके पहिल सीढ़ी होइत अछि
हँ ओ गामक खाली जीवन पर फूल आ फलदार गाछ लगाए लागल।
ई तऽ बहुत सुराहनीय पहल अई।
बिलकुल एम्हरमे किछु लोक ओकर समाज उड़बैत छलैह।
नव काज शुरू करनिहारके अक्सर एहन चुनौती भेटैत अछि।
हँ, अच्छा ठीक बा तऽ बादमे बात करल जाइ।
ठीक ब ठीक
नमस्कार
नमस्ते नमस्ते।